हँ
नमस्कार नमस्कार।
सब ठीक छै नऽ।
हँ बिलकुल सब ठीक छियै अपन सुनाउ।
हमरो सब ठीक छै।
आओर सुनाउ हेलो।
तन काल्हि हम सोचैत छलहु जे भारत एहन देश अछि। जते एहि एकही देशमे पहाड़ मरुभूमि। जंगल समुद्र मैदान आ दीप। सभ देखबा लेल भेटैत अछि।
बिलकुल एहि कारण भारत भौगोलिक विविधता कऽ दृष्टि से दुनिया केँ सबस रोचक देश सब मे से एक मानल जाइत अछि।
सच कहू तो उत्तर भारतक हिमालय क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध अछि।
हँ बर्फ सँ ढकल पहाड़ नदी उदगम स्थल आओर प्रकृतिक सौन्दर्य कारण ई क्षेत्र विशेष आकर्षण रखैत अछि
हमरा लागैत अछि जे राजस्थानक मरुभूमि क्षेत्र भारतक सबसे अनोखा स्थान सभ मे से एक अछि
बिलकुल। विशाम बालुकामय क्षेत्र आ ऐतिहासिक किला सब एहि क्षेत्रक पहचान अछि।
कल्हि हम गंगा नदी की मैदानक बारे मे पढ़लु। आ ई क्षेत्र बहुत उपजाउ अछि आ भारतक एक - एक जनसंख्या एहि क्षेत्र मे निवास करैत अछि।
बिलकुल सच कहू तो पूर्वोत्तर भारतक पहाड़ी क्षेत्र बहुत सुन्दर मानल जाइत अछि
बिलकुल हरिहर नाव झरना। आ विधित संस्कृति एहि क्षेत्रक विशेषता अछि।
हमरा लगैत अछि जे दक्षिण भारतक समुद्र तट सब सेहो बहुत आकर्षण अछि
हँ समुद्र नारिकेल वृक्ष आ सुन्दर तटरेखा पर्यटक सबके बहुत आनन्द पसन्द अबैत अछि।
कल्हि हम भारतक जंगल सबक बारे मे जानकारी प्राप्त कैली।
बिलकुल भारत मे बहुत रास राष्ट्रीय उद्यान आ वन क्षेत्र अछि जतय विभिन्न प्रकारक जीव जन्तु रहैत अछि।
हँ सच कहू तो दीप क्षेत्र से हो भारतक महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
हँ समुद्र केँ बीच स्थिति दीप ई सब। प्राकृतिक सौन्दर्य आ जेव विविधता लेल प्रसिद्ध अछि
हमरा लगैत अछि जे भारतक पठारी क्षेत्र सब सेहो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अछि।
बिलकुल बहुत रास खनिज संसाधन पठारित क्षेत्र सबमे। पावल जाइत अछि।
काल्हि हम पढ़लिय जे भारतमे बहुत रास धार्मिक शहर सेहो छथि।
हँ एहन स्थान सब सांस्कृतिक आ। आधत्मिकी दृष्टि सऽ विशेष महत्व राखैत अछि
सच कहू तऽ भारतक प्रत्येक क्षेत्रक अलग अलग पहिचान अछि।
बिल्कुल भाषा भोजन। पहनावा आ सास्कृतिक सभ जगह अनुसार बदलैत रहैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे भारतक विविधता ओकर सबस पैघ शक्ति अछि।
हँ क्योकि एतेक विभिन्नता। हेतु सभ लोक एक राष्ट्र रूपसँ जुड़ल छथि।
बिल्कुल सही कहहिलियौ।
हिमालय क्षेत्र मरुभूमि उब्जाउ मैदान पहाड़ी क्षेत्र समुद्री तट। ज्ंगल दीप पठर आ धार्मिक नगर सब मिली के भारत। एक अदभुत भौगोलिक आ सांस्कृतिक देश बनबैत अछि। जाहि। कारण भारत दुनिआभरिके लोकसभ लेल आकर्षक केन्द्र बनल अछि।
बिल्कुल काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भारतक प्रत्येक क्षेत्रक प्राकृतिक। वातावरण अलग होयबाक कारण ओतेक जीवन शैली सेहो। अलग विकसित भेल अछि
बिल्कूल पहाड़ मैदान समुद्र तट आ मरुभूमि मे रहनिहार लोक सब केन्द दैनिक जीवन मे बहुत अन्दर देखबा लेल भेटैत अछि।
सच कहूऽ पहाड़ी क्षेत्र में रहियाण लोक सबके कठिन भौगोलिक परिस्थिति से। झुजबाग अनुभव रहत अछि
हँ। मुदा ओहि क्षेत्रक प्राकृतिक सौंन्दर्य अऽ स्वच्छ वातावरण जीवन मे विशेष बना दैत अछि
हमरा लगेत अछि जे नदी कनार स्थित क्षेत्र सब कृषि लेल बहुत लाभदायक होइत अछि
बिल्कुल क्यूंि नदी से सिंचाईक सुविधा भेटत अछि आ मटिक सेहो उपजाऊ बनल रहैत अछि
बिल्कुल काल्हि हम तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़लिय
हँ समुद्र किनार स्थिति क्षेत्र सबमे मछली पकड़ाय व्यपार आ पर्यटन महत्वपूर्ण गतिविधि मानल जाइतइत छै
हँ सच कहू तऽ भारतक महानगर सब सेहो एक अलग प्रकारक संस्थानक उदाहरण छथि
बिल्कुल महानगर मे उद्योग व्यापार शिक्षा आ रोजगार अवसर अधिक किी मात्रामे उपलब्ध रहैत अछि
बिल्कुल अ हमरा लागैत अछि जे ग्रामीण क्षेत्र भारतक आत्मा कहल जायत अछी
हँ क्यूंकि देशक बहुत रास जनसंख्या गाम में रहैत अछि आ कृषि अर्थव्यवस्था आधार बनल अछि
हू ई बात तऽ बिल्कुल सही कह लियौ कल हम औद्योगिक क्षेत्र सबक बारे मे जानकारी प्राप्त केलिय
बिलकुल एहन क्षेत्र में कारखाना उत्पादन कई आ आर्थिक गतिविधि बहुत अधिक मात्रामे होइत अछि
हँ सच कहू तऽ भारत मे बहुत रास ऐतिहासिक नगर सेहो छथि
हँ एहन नगरसभ प्राचीन सभ्यता राजवंश आ सांस्कृतिक विरासतसँ जुड़ल छथि
हमरा लगैत अछि जे धार्मिक स्थल सब भारतक सांस्कृतिक पहचानक महत्वपूर्ण हिस्सा चलति
बिलकुल लाखो लोग प्रति वर्ष विभिन्न धार्मिक स्थल पर दर्शन आ आध्यात्मिक अनुभव लेल जाइत छथि
हँ कलिय हम पहिलहु जे भारतमे किछु क्षेत्र जे विविधता लेल विशेष रूपसँ प्रसिद्ध छथिन
हँ एहन क्षेत्र सबमे दुर्बल वनस्पति आ जीव जन्तु पावल जाइतइत अछि
सच कहू त भारतक विभिन्न स्थान केवल भौगोलिक रूप से नहि बल्कि सांस्कृतिक रूप स सेहो विभिन्न छथि
बिलकुल प्रत्येक क्षेत्रक लोकगीत भोजन उत्सव अप परम्परा ओकर अलग पहचान बनबैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे भारतक विविधता के समझावाक लेल विभिन्न क्षेत्रक यात्रा करना बहुत उपयोगी होइत अछि
हँ क्यूंकि प्रत्येक प्रत्यक्ष अनुभव से व्यक्ती देशक वास्तविक सुन्दर ता आ विविधता के अधिक गहराइ से बुझि सकैत अछि
ह सही केलिये पहाड़ी क्षेत्र नदी मैदान समुद्री तट ग्रामीण क्षेत्र महानगर औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक नगर धार्मिक स्थल आ जे विविधतामे भरल क्षेत्र सभ मिलिके भारत के एक अद्वितीय देश बनाबैत अछि जते प्रति प्रतेक स्थानक अपन विशेष महत्व आ पहचान अछि
कल्ही हम सोचैत चलू जे भारतक अलग अलग क्षेत्रक मौसममे बहुत पैघ अन्तर देखबा लेल भेटैत अछि
बिलकुल किछु स्थान पर बहुत ठंड परैत अछि तऽ किछु स्थान पर बस बरी गर्मी आग्रता रहैत अछि
सच कहु तो हिमालयके नजदीकी क्षेत्र सब मे जाड़ाक समय बहुत बर्फ पड़ैत अछि
हँ य कारण ओत घर वस्त्र आ जीवन शैली सेहो विशेष प्रकारक होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे मरुभूमि क्षेत्रक जीवन बहुत चुनौती पूर्ण होइत अछि
बिल्कुल कियकि ओते जलक कमी रहैत अछि आ तापमान मे बहुत उतार चढ़ाव देखला लेल भेटैत अछि
कल्ही हम भारतक वन क्षेत्र सबक बारे मे पढ़लौ
हँ वन क्षेत्र पर्यावरण संन्तुलन बनाए रखबा आ वन्य जीव संरक्षण लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि
सच कहू तो किछु क्षेत्र अपन प्राकृतिक झरना आ घाटी लेल प्रसिद्ध छथि
बिलकुल एहन स्थान सब प्रकृति प्रेमी लोक सबके विशेष रूप से आकर्षित करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भारतक सीमावर्ती क्षेत्र सबहक सेहो विशेष महत्व अछि
हँ ई क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा अन्तरराष्ट्रीय संबन्धक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि
कल्हि हम किछु प्राचीन नगर सभक इतिहास पढ़लू
बिलकुल एहन नगर सब हजारो वर्ष पुरान संस्कृति आ सभ्यता गवाह छथि
सच कहू तो भारत मे एहन बहुत रास स्थान छथि जतय विभिन्न ध - ए धर्मक लोक एक संग रहैत अछि
हँ ई भारतक संस्कृति एकटा सामाजिक विविधताक सुन्दर उदाहरण अछि
हमरा लागैत अछि जे किछु क्षेत्र शिक्षा आ ज्ञानक केन्द्रक रूपसँ सेहो प्रसिद्ध अछि
बिलकुल बहुत रास विश्वविद्यालय शोध संसाधन आ शिक्षा केन्द्र विशेष क्षेत्र सबक पहचान बनल अछि
काल्हि हम पढ़लहु जे भारतक किछु शहर व्यापार आ औद्योगिक लेल विश्व स्तर पर प्रसिद्ध छथि
हँ एहन शहर देशक आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
सच कहू तो प्रत्येक क्षेत्रक भोजन शैली सेहो अलग होइत अछि
बिलकुल स्थानीय जलवायु कृषि आ संस्कृति भोजनक प्रकार पर गेहरा प्रभाव छोड़ेत अछि
हमरा विश्वास छै जे भारतक विविधता संसार मे बहुत कम देश सभमे देखबा लेल भेटैत अछि
हँ कियाकि एक ही देशमे एतेक प्रकारक प्रकृति संस्कृतिक आ सामाजिक विविधता बहुत दुर्लभ अछि
सही केहलियै हिमालयक बर्फीला क्षेत्र मरुभूमिक घनावन उपजाउ मैदान सीमावर्ती क्षेत्र ऐतिहासिक नगर शिक्षक केन्द्र औद्योगिकी शहर आ विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र सब मिलिकेँ भारत मे एक अद्भत देश बनाते अछि जतैय प्रत्येक स्थान अपन अलग पहचान इतिहास आ महत्व रखैत अछि
हँ कल्हि हम सोचै छलहुँ जे भारतक प्रत्येक राज्यमे एहेन की किछु विशेष स्थान अवश्य अछि जाहि कारण ओ राज्य दुनिया भरिमे प्रसिद्ध अछि
बिलकुल किछु राज्य प्राकृतिक सौन्दर्य लेल प्रसिद्ध अछि ते किछु राज्य इतिहास सांस्कृतिक आ औद्योगिक लेल मानल जाइत अछि
सच कहू तो भारतक पहाड़ी नगर सब बहुत आकर्षक मानल जाइत अछि
हँ ठण्डा मौसम स्वच्छ हवा आ सुन्दर दृश्य कारण लोक सब विश्राम लेल ओतय जाइत छथि
हमरा लगैत छै जे नदी किनार बसल शहर सबक अलग महत्व होइइत अछि
बिल्कुल एहन शहर सब व्यापार कृषि आ सांस्कृतिक गतिविधि केन्द्र बनि जाइत छथि
काल्हि हम भारतक किछु प्राचीन दुर्गसभक बारेमे पढ़ि लियऔ
हँ ई दुर्गो सब भारतक वीरता युद्ध कला आ स्स्थापित कुशल कही सुनवित छथि
सच कहू तऽ भारतक किछु क्षेत्र हस्तशिल्प लेल बहुत प्रसिद्ध छथि
बिल्कुल स्स्थानीय कारीगर सब पीढ़ी दर पीढ़ी अपन कला आ परम्परा के जीवित रखने छथिन
हमरा लगैत छै जे धार्मिक यात्रा केन्द्र सबहक सामाजिक प्रभाव सेहो बहुत पैघ पड़ैत अछि
हँ एहन स्थान सब लोक सब के आध्यात्मिक अनुभव देबाक संग स्थानीय अर्थव्यवस्था